हेलो
हँ
हेलो
उठा लेंगे कल उठाज रुपए त सिम्पल गोल कटर छै हेलो हेलो हँ प्रणाम दीदी
ह
त
परण
हेलो
प्रणाम प्रणाम
हेलो
हेलो
हेलो
प्रणाम बो सना सुनाय देल रहल छै छै
प्रणाम
हँ बोलू
अहाँ कैसन छियै
हम ठीक छियै अहाँ कैसे
कै सुन छिय
हम ठीक छीियै अहााँ कैसन छी जी
छियै ने बौआ आर सब कैसन छै
बौओ सब ठीक छै
ठीक छै आ जीजा
जी जो ठीक छलखिन
आ पूछे आओर बताउ हाल समझ चा सब
पहिल ह अपन नाम पता बताउ की नाम भेल अहाँके
ह सुनलियै हे कि एने कहूँ घूमे के जा रहल छी अहाँसँ तऽ प्लानिंग कर रहलियै हं
राजगीर जाइके प्लानिंग कर रहल छी
कहाँ जायके है राजगीर घूमे जायके है
हँ राजगीर घुमे जाइ छै हेलग
ह दीदी हमरो चलेके रहै कैसे कैसे जेबै अहाँ कथिी कथिी ले कऽ जा रहल छियै हमरो बताउ ने हमहूँ चलब अहाँसँ जे जोड़े
ओ राजगीर मेलामे कथी बस कहलै बस नहि जाइ छलै अथीवला टूरिस्ट बस टूरिस्ट बस के छै छलियै उह से जायबै टूुरसट बस से जाय
जी
हँ स् बस
हँ दीदी सचैत तऽ हमहुँ रहियै कि जाइ लेकिन अहें के सुनलियै तऽ कहली कि न
हू आओर विशेष ब
खली क राजगीर दीदी जाइथिन तऽ हमहुूँ तनिका चल जाय छियै घूमे कहूँ न गेल छियै कभी हँ तऽ सोचलियै कि से दीदी से बस से जायम कि ट्रेन से
बस तऽ जाय
छै कि ट्रेनसँ
बस छै बस छै बस से जा रह बस नहि बस से
ओ तऽ ट्रेन से जेबै अहाँ दीदी तऽ हम कैसे कैसे जेबै कहाँसँ पकड़ैके हइ ट्रेन
दानाापुरसँ दानाापुरसँ पक क लै टन दानापुरत हँ क रहल छी
दीदी कहै छियै ट्रेन से अहाँ जेबै तऽ हम कैसे कहाँ जायब कहाँ कहाँ जााके ट्रेन पकड़ब हह त पटना मे छियै तऽ पटना से पकड़ब हम पटने आबे के पड़त हमरो
हँ हँ पटने आइ े के पड़त अहाँके
ओ हँ हिियाँ से दानाापुर वालला पकड़ब ने
हू आ दानाापुरसँ राजगीर
ह हि से दाना पुर पुरके ट्रेन पकड़ब दानापुर उतरब ने दानापुर से फिर ऑटो ले कऽ शिवालय आ शिवालय से फिर ह
फिर ऑटो पकड़ फिर दाना जा फिर जाना पुर ई कट पकाल राम त राजगीर चल
शिवालय से फिर पैदले उधर क शिवालय पर से पैदल दक्षिण मुँहे घर हबै ने
हँ
तऽ एक काम करबै ने दीदी एक दिन हम पहिले अहाँ कने चलयम ओकर बाद काल हो के राजी चरण एक
हँ हँ के बोल रहल छी अहाँ एहो बात न के बोल छै च ल आबै दिन पहिले यते फिर हमरा घर से तऽ चलके साथ
ओहे सोच रहलियै हँ जैसे जरे आयल ने त जरे ख ने कथ कथ लागत न लागत अहाँ बता द हम सब सामान सब जुकता ले छी
कॉथ य ल क पै ल राख ककरा लवा की
बहुत दिन हो गेल छै खाली सब के मुह से नाम सुनल छियै राजगीर राजगीर लेकिन क कबू गेल न छियै राजगीर
ह न तऽ बहुत व्यस्थाेाइै ह अभी बहुत रंगग के ब्रिज आर बना देलकै बहुत र प
की करियऐ घर वला ने कहु निकले न दै छकाल्हि
ह नहि इहो गलत एहो गलत सादत भेलए छलै
ी दीदी छै ने उऊनो जाय दै है कहु
आ
हँ ओ कहे है कि कहाँ जाय बही हँ से कोनो जरे न जाय ह से बड़की दीदी जतऽ तह लए अहाँ से पुछलियै हम कि दीदी जतऽ जथिन तऽ हमु
ओ ठीक कर इलिय
हँ से हमरो ले चलहो ने दीदी अहाँ हमर दीदी से बात करियौ हँ समझैयौ हमरो लेल चलियौ अहाँ जरे
हँ हआँके ब्राम कन्दके बरा नियत्र सुनले छलियै कि राजगीर के ब्रह्म कुण्डमे नहााय छले ने तऽ चमड़ा के सब
के घूमे
ओ ब्रिज पर तऽ जेबे करे ने ब्रिज
ए हँ कहाँ कहाँ जायके है
ब्रिज यार परर झूला घुलम पहाड़ पर चढ़म
दीदी सुन छिहँ अपरामे कोड है ओ मै पानी गरम रहै किी ठण्डा
गरम पानी रहै छलै ओहिमे
ए दीदी तऽ हमहूँ जाय हमहूँ दू तीन जोड़ी कपड़ा रखले हम
ह दू तीन दिन तऽ लागि जायइत आराम से दू तीन दिन घूमयमे लागि जायइत आओर सब बताउ
दीदी
की कहू ने की बाजि रहल छी
ओ तीन जोड़ कपड़ा हँ आरो दू तीन जोड़ चारि जोड़ हँ ओकर बाद पर उर अथी वहाँ से घूम उम के अपन दीदी से राजगीर के मेला इहे समय मे लाग
नहि हर तीन साल पर लागै छलै मेला जहियामे
अभी तक तऽ लागल रहल छै
लागल छलै आ जे मल मास पड़ै छल ने एक महिीना के मलबास पड़ै छलै तऽ मतलब क सोलह जून मई से लगल छलै मेला आइ सोलह जूत त के मेला रह
लेकििन दीदी सब बोलाै है कीरााद कि अ मतलब बहुत दूर छै बहुत पैसा लाग जाइ छै से बहुत पैसा लगे छै
नहि पइसा कथी लग छलै जदाा पैसा नहि लगैत छलै जाादा
हँ मम्मी बोले छै फुआर सब बोले छै कि बहुत पैसा लाग जाइ छै से न जाय के ह से अथी कहियो कोनो छै ने तऽ ओकरा जोड़े जबे से अभी बहुत पैसा लाग जाइ छै लेकिन आऔर सबके मुँह से सुनल छियै कि से छओ सए सात सए मे चल जाइ छै बाद बकी के हआां जायके खचा जे अपन लाग
हँ ठीके चललियै छल तऽ खराब नहि सुन ले छललियै आ त मुँह के जते चटोरी रहबै ओते पैसा रूपा अहाँके खर्चा भत आ मुंह के चटोरी नहि रहबे मुह दाब के एबे जे एबे त कथी के पैसा लगते जाहे में भारत
ओह ने दीदी हमरा बड़रा मन जी राजगीर जा ग पटना के चिड़ियो घर जान छी दीदी अभी ला हमरा दीदी से है ने से न ले कर गेले एगो बड़की दीदी छै ओहो बोले लगे छै एगो छोट छै ओहो बोले लगे छै कि कते कथि कथिी करे जेबी घूमे हँ से न जाएके हइ
अहाँ बीच मे छलियै ने वहि से अहाँके शद दबाइ के रखै छलै
च कि ओन्ने जाउ घूमे खुला आ तनिका हमहूँ देखू चिड़िया घर मे जानवर सब केहन होइ छै हम आ तक ले कभी सदी जनलियै सेर नहि देखले छियै
हँ नीक दर छियो कते बड़का बात कहि देलियै एको द कहूँ के चिड़िया घर नहि गेल छलियै
हँ दीदी हम कहबै शेर नहि देखले छियै चीता न देखले छियै खाली भालुओ न देखले छियै खाली अही प्रिय कथी तकल छै गिद्दार देखले छियै हँ आरो ओकति करा लीलगाय होइ छै देख ले छियै ह दरकछु ने देख
ओ तऽ खेतो आर मे बौआइ रह छै
हँ हमरो जायके बड़ा मोन करै छै दीदी अहाँ समझैौ मम्मी सभके जे हमरा जाय देतै समझलियै जतेक पैसा लागत ने तत देबै छोटकीके भी सैलरी हय हँ तेरह हजार मिलै है रिजाइन न दे देलकै पढ़े के चक्कर मे